हेलो
आ की भए गेल रहे
कहाँ किछो
काइट देने रहियै
अच्छा दिल्ली कहिया जा रहल छियै से नहि कहली
ह्म
दिल्ली कहिया जा रहल छै
दिल्ली
हूँ
शायद अ जुलाई के आखिरी मे जेबै अन्त अन्त मे जेबै शायद
अकेले
अकेले जेबै के और जेतै ककरौ साथ
दिल्लीमे घुमयवला जगह कोन सब छै
हयै जन्तर मंन्तर यऽ जतौ अथी होइया देखे ने छी
धरना
हँ धरना दए रहल यऽ अहाँके सब नेता सब
हू
और अहाँके लाल किला भऽ गेल
हँ
फेरो कुतुब मीनार भऽ गेल बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अथियो छै पार्को छै उम्हर
बड़का बड़का मॉल भय गेल
तऽ घुमय वला मतलब जगह दिल्ली मे कोनो कमी नहि छै ने
नहि कमी तऽ नहि छै अगर ठानि के लिए तऽ बहुते जगह छै
तऽ हमसभ एबै हमरा सब के घुमाय देबहीं
अरे किए नहि आबू तऽ अहाँ
कै दिन मतलब रकबोजे पूरा दिल्ली घुमल भए जेतै
कहू तब अहाँके अथीके उपर बात यऽ अहाँ आब भोरे से लागि जेबै तऽ फेरो तीन चारि दिन में पूरा घुमा देब
अच्छा ई जे नकनौर पलेश मे नई छौ अथी करै वला ने
कियै छै तऽ कथी करैके आहाँके
जेना लोक कहै छै जे मतलब मार्केटिंग के हिसाब से ओ कनि सस्ता जगह रहै छै
न न न उ सस्ता जगह तऽ नेहियै आहाँ के हँ उमरे आसपास पालिका एगो बजार छै कैननोटो प्लस ह पालिका बाजार छै उ सस्ता होइया आहाँ के
आओर मार्केट सबके हिसाब ओतअ की मिलै छै कपड़ा की
कपड़ा जूता जे चाही मिल जाइ
सब मतलब बहुत
हँ वैह कपड़ा जूता आर ओ सब इलेक्ट्रॉनिक एगो दूगो जे आ आइटम छोट मोट आइटम होइ छै ओ सब उहै बेल्ट वेल्ट सब छै शृंगार पटार के जते सामान होइ छै
तहन तऽ बढ़ियां छै मतलब लोग आराम से जाय अपन घुमि टुमि कऽ एकबेर मर्केटिंग केए के बढ़िया जकाँ आबि जैत
हँ हँ इहै होइ छै
बढ़िआँ छै तऽ आओर एगो कोनो जगह तऽ रहै ओ की नाम रहै ओकर अरे एगो मंदिर जे छै अक्षर धाम मंन्दिर
हँ ओहो बड़ सुन्दर छै
नीक जगह छै घुमय लऽ
हँ हँ ओ बढ़िया जगह छै
हं ओ मतलब अन्दर
बड़ भीड़ लागै छै बड़ दिक्कत ई होइ छै
सब दिन
सबे दिन बड़ भीड़ लागै छै ओमहर लागै छै एगे अथी होइ छै शो होइ छै
ओ
तऽ ओकरा देखै के लिए बड़ भीड़ होइया फोनो जाय नहि द छै बड़ चेकिंग चेकिंग बड़ होइ छै फोनो नहि जाय देत
कोनो समान आँहा अन्दर लैक नहि जाइ सकै
नय न उ सब कोनो समान सब आहाँ के नय
तहन तो बड़ निक जगह घूमय जाय एगो अथी छै ने ओ नहि ओ नाव पर घूमे वाला रहे छै अंन्दर मे ओ टिकट जे रहे छै
कथी
एगो नाव जकाँ नहि रहे छै घूमय ल मतलब ओकर किछ हँ किछ चार्ज छै
हँ हँ ओहो होइ छै बोटिंग सब हँ
हं एक बेर गेल रहि तऽ देखलियै जे
केने छियै
न केने नहि रहियै देखने रहियै जे जगह छै मतलब ओ उधर टिकट काउंटर रहै ओकर आगूमे
आ
ओहिस लागले जे मतलब
हं हं आबू ने करा देब
तोरा ऽ जेना गर्मीक छुट्टी राहो कतौ घूमेय ले जाइके चाही
आब की करबै जब रहै तऽ कतौउ घूमय के पर उ भए नहि पलै कनि
कहीं चलि जात रहै केतौउ नीक जगह नेपाले तपाले कतहु
सोचलियै कि केतौउ चल जेबै पर नहि अथी नहि काज देलकै जब तय तऽ रहिए गेल रहै कि जबय त समय साथ नय देलक
पलानिंग ओहेन न‌ए बन पेलै न‌ऐ
हाँ ओहय
दोस्त सब संग कैल त आरामसँ अपन तीन चारि गो दोस्त मिल क
आ हँ
आ नीक जगह कतो घुमि लेता रहै नहि बेसी एहन कोनो खर्चा है तो ने किछो
हँ हँ
कु छुट्टी सबमे घुमयके चाही आदमी ओना हो
हँ ई तऽ बात छै एते मतलब ताम झाम के बीच कनि दिन निकाल के घूमै के चाही
हँ तहन तऽ दिमाग लागतौ कनी
हं चलू अहीं चलू अहीं किया नहि चलै छी एखन एक हफ्ता बांकी छै हमर कतहु भ आबै छै अहीं बताउ
बतायब कोनो जगह के नाम जतऽ तोरा जाायके इच्छा हए आ पटना होतऽ
चलू सासारमे चलै छी की
चल ससाराम जाय ससाराम जाब बहुत नजदीके छै एतऽ
कहते आहाँ के उमर से नजदीकी यै
हँ मतलब एक घंटा के आसपास लागतौ बाय ट्रेन
तऽ तऽ लगेया
हँ कहलियौ ने एतऽ नजदीके छै आाम जाय सकै छी मतलब एक दिन एक दिन रहि क आराम नीक जकां घुमि टहलि कऽ अगिला दिना स्टेम पकरू पटना
हूँ
आरामसँ अपन मौज मस्ती करैत आबि जाउ
हँ हँ हमरा उमर से तऽ हमरा उमर से तऽ शायद दूर हेतै ने यौ
दिल्ली सँ
हाय
बुआरी एतास कनी हाँ दूर हतौ
वएह छ सात घण्टा के रस्ता
हूं सात आठ घण्टा जरूर लागि जे तौ
हूँ तब तऽ उएह बात भए गेलै
हूँ समस्या छौ तऽ
ट्रेनो सब चले छै की उमहर
ट्रेन चलै छै ओते नहि छै सुविधा लेकिन तैयो चलै छै
की की छै उमहर घुम घुमै वला
खण्डहर सब छै एगो दूगो पुरनका
आओर शेरशाह सूरी के मकबरा
शेरशाह सुरी के मकबड़ा छै मतलब उएह ने कहलियो मकबड़ा सब एगो दूगो खण्डर सब छै जे एखन एन सी आर टी के किताबो सभ मे ओकर उल्लेख छौ ऐहन दू गो तीन गो ओत नीक नीक जगह सब छै
हँ
एगो पहाड़ छै शायद कोनो ह नालन्दो बहुत नीक जगह छै घुमे ले ओतत बहुत चीज घुमेय वाला छै एगो विद्यालय छै एगदम ओहो एक दिनमे घुमौ नै सकै छै लम्बा छै
ई नलन्दा विश्वविद्यालय
हँ
इ नया खोल खोललै उ
नयोवला पुरनको दुनू बहुत लमबा चौड़ा आ मतलब नीक जेकाँ धीरज जाइ छै ने ओकर ओहि अथि बिजी कए रहल छै
तऽ बढ़ियां छै हुनका
ह ओ जगह बढ़िया छै चल चलै मे की दिक्कत छै
उमहर नालन्दा कतेक दूरी है
नालन्दा एतअ स जाइम डेढ़ घंटा लागतौ
इ सब तऽ पासे यै नैय
पटना मुख्य बिन्दु भेल रहै एतय सँ सब चीजक सुविधा छै सब चीज सर जोगा जायके छै ट्रेन बस जेे ली सब एतऽ सँ निम्न स्तर के शुल्क पर पहुँच जेबै कोनो बेसी खर्चा नै
हँ हँ सही कहलियै तऽ
जगह बढ़ियां छै भारत मे सरकार ओते व्यवस्था स्था नहि केने छै लेकिन तैयो ठीक छै
हँ ओ तब धीरे धीरे हेतै की करबै इहो तऽ बात छै पहिले से कनी सुधारे भेलै की
हँ नालन्दामे बहुत चीज घुमय वला छै ओ तऽ एक दिन दू दू दिनो पारब नहि लागतौ पूरा घुममे
त तऽ बढ़ियां जगह तरा कहलियै छी चलितिये उमरे
बिहार के सबस जादा विकास वाला जिला मानल जायत नालन्दे बहुत जादा विकास हँ बहुत जादा विकास केने
अरे वाह तऽ ओ तऽ पूर्वाञ्चल साइड भए गेल क कि या मगध
ओहिमे ओ आबै छै मगध
मगध मे आबै छै नाइ
ह किछ हल्का मतलब नय के बराबर पूर्वञ्चलोमे जाइ छै लेकिन पुरा छै मगध मऽ
बढ़िआँ छै औरंगोबाद सायद लगे हेतौ उम्हर सँ
हँ औरंगोबाद मतलब एतयसँ इम्हर जेते डिस्ट्रिक्ट छै सब ढाई तीन घंटा के आराम से पहुँच सकै छी ट्रेन सँ
पतनो पटनो तऽ मगधे म आबै छै
कि कहलिए पटना हँ हँ पटना मगध मऽ छै
हँ तऽ मगही सब बाजै हेतै
हँ एतअ मगही बहुत छै सभ अभि मगहीये बाजैय छै जे नहि मैथिली मैथिली तऽ बहुत कम निकोरा बर बाजै छैथिन उमहर छै मिथिला सँ उहे बाजै छै
भोजपुरी
आ किछ आदमी हिन्दी नइ तऽ भोजपुरी किछ बाजै छै मैथिली बेसी भोजपुरी बाजै छै मतलब बुझि न सिक्टी सेवेन्टी परसेन्ट मगध आ ओहि कऽ बाद जते बीस तीस परसेन्ट छै नऽ सब बाजै छै
हँ तब तऽ जनसंख्या बढ़िया छै मगही के बाजे बाला के
एतअ बहुत ज्यादा जते दुकानदार सब छै जे कोनो सामान तामान लेबही सब मगधे सब मगहीये बाजतो कोनो दुकानदार जे अतअ छौ पूरा मगही पर सब जोर देने छै
हुँ हुँ हुँ बिहारो सरिफ तऽ छै
बिहार सरीफ बिहार सरीफ तऽ नदिके छै
ओक केहैन जगह छै
ठीक जमह छै बहुते नहि छै अथि बिक मतलब घूमै वला ओतअ जगह सब एगो दूगो होतै छोट मोट लेकिन तयै ठीक छै
हुँ तब तऽ बढ़ीआ छै
हूँ
पता नहि रहतै घूमय वाला जगह छै बिहारो मे
हुँ ठीक छै करैै छियै एक मिनट
ठीक छै कर